की हाल चाल छै ठीक छै अपन
बढ़िया की सब होइ छै
किछु नहि हवा चले छै छत पर बैसल छी
एहि मौसम तऽ आइ बहुत गर्मी छलै भरि दिन
हूँ
अजुका गर्मी सेहै छलए आजे कनी हवा बहले बिहाड़ि बहले तहन कनी मौसम एकदम बढ़िया भए गेलै
हूँ आओर एहन मौसम में भोजन भात के की आयोजन छै
भोजन भात बनले यै भात दालि भिंडी के भुजिया अरकोच के तरकारी अरकोंच तऽ चिन्हैत बुझे हेबे अहाँ
हँ बुझै छियै अपना मिथिलांचल मे रहि के इसभ चीज नहि बुझबै
केना बनै छै ह अही कहु ने केना बनै छै
हमसभ तऽ आब सिलौट लोढ़ीपर ओकरा पहिले पसारि दै छियै आ दालो में बनैत छै कते अहाँ के अथि उड़ीद बला मे सेहो बनै छै तो सभके पहिले पातके पसारलहुँ आ ओहिपर डालि खेसारी दालि लगा कऽ फेरसँ ओहिपर पात रखैत गेलियै जखन ओ भऽ जाय छै पूरा तहन ओकरा पूरा नीक से दालि लगा क लोढ़हा बना लेलहुँ आ तहन फेर ओकरा कटि कऽ काटि उपर से सेहो दाल लगवय छि
खेवय सँ पहिने
हँं पीसे छियै कते आदमी तक रा ठोक भम पहिलेसँ पीस कऽ रखै छथिन
अच्छा मतलब घाइट कहल जाइ छै ओकरा
हँ हँ
अच्छा
ओ अहाँके नीक होइत छै तकर बाद फेर ओकरा करू तेलमे तेर कऽ
अच्छा
हँ तहन निकालि लिअ फेर ओकरा रस बनबेल ला एखन तऽ आम के मौसम छै कच्चा आम दऽ कऽ सेहो बहुत सुन्दर बनै छै
हँ हँ
हँ अहाँ शौकीन छी कि नहि खायके
बड्ड सुंन्दर लगैया ताहिमें कनी आम वला के खट्टा पड़ जाय छै तऽ और सुन्दर लगे छै खाय मे हालाँकि आमक सीजनमे तऽ आमे देल जाइत छै लेकिन ओना आन सीजन मे लोग अमिल द के
हँं तऽ अहाँ केना बनबै छियै
हम तऽ सभ बनबै छी आम तऽ भेटिए जाइए हम जतय रहै छी तत तऽ काँचो आमे बनेलहु आन
ओ पात के चटनी ओ बहुत सुंदर होइ छै
सना
हू ओ ओकरा तोड़ कऽ धोक निकसँ कूकरमे द दियौ आ तकर बादमे एक दू सीटी लगा दियऔ फेर ओकरा निकाल कऽ नेबो गारिकऽ नून तेल
मिर्चाई कटि कऽ द देब‌इ
बड सुन्दर चटनी होइ छै हमरा तऽ तरकारी सँ
की कहू भरि दिन तऽ गर्मी छलै साँझमे कनि हवा बहले हवा जहन बहले तहन बिहाड़े जका बहलै तहन अपन बाड़ी आम ल सबटा खसा लगलै ढप डुप ढपडुप तह गेलहुँ आम बिछके अनलँ दू पथिया बिछके अनलहुँ एक पथियासँ उठते नहि रहय तहन दोसर के बजेलियै एक आदमी जाइ छलिन सड़क पर ओकरा कहलीये कनि मदद करऽ तहन ओ हमरा पकड़ि देलक तऽ माथ पर देलिये मुरठा बान्हि के ओहिप ठिया रखलहु तहन दू बेर अनलहु ततेक आम छलै सब ओ छलै छलै गछपक्कू जे एकटा खेलियै से ततेक मीठ छलै तत एतेक सुंदर छलैया जे मोन प्रसन्न भए गेल
तऽ अहाँके बाड़ी में कते रंगगक आमक गाछ यै
बहुत रंग छै मालदाह छै कृष्णभोग छै दरमा छै जर्दा छै बम्बइ छै तकर बाद त गुलाबखास छै सिन्दुरिया छै बहुत तरह के आम छै बिज्जूसभ तऽ बिज्जूसभ तऽ काउंटे नहि करै छियै सबटा तऽ बिज्जू एक एक नम्बर के छै
अच्छा हँ ओ आम खाय ले नीक होइ छै
हँ
तऽ आब एखन मौसम ठीक अइ ओम्हर
एकदम एक नम्बर के मौसम अछि
तहन तऽ अहाँके सभके कोाचे चलतै
आइ भर कोचे चलते तहन मिथिला भोज भातके बहुत नीक परम्परा छै ने
हँ से तऽ छैहे अखन तऽ मल मास दुआरी एक मास से रुकले छले
मलेमास केकरा कहल जाइ छै
अधिक मास भेलै ओ सभ लोकसभ कहै छथिन अशुद्ध मास लेकिन हमसभ ई सब से चीज नहि मानै छी ओ भेल अधिक मास ओ विष्णु भगवानके होइ छनि
अच्छा ओहि मास मे कोनो शुभ काज नहि कयल जाइ छै
शुभ काज नहि कयल जाइ छै लेकिन भगवान भगवतीके पूजा बहुत कयल जाइ छै ओमे जतेक जतेक पूजा करी ओ सगुना फल दै छै ओहिमे
हँ ओना लेकिन एकटा चीज हम इहो अछि अपन सभक परम्परा मे जे अथी होइ छै पितृ पक्ष पितृ पक्ष मे सभ पितरके नामसँ तर्पण कयल जाइ छनि सबक संन्तान जे होय छथिन से पितर के नामसँ अ तर्पण करै छथिन आ तर्पण देलाके बाद अ अलग अलग पितर के नाम सँ ओ त थारी सेहो खुअबैत छथिन ओहिमे बहुत तरहक आइटम छप्पन तरह के आइटम पकवान सब बनल रहे छै
तब खुएल जाइ छै हालांकि सभ तीने हमरा जहाँ तक समझमे अबैया जे पितृपक्षमे अपना ओतय घरमे हमरा घरमे सब दिने लगभग एकटा दूटा कोनो थारी रहै छथिन ने थारी बुझे देबै ने केकरा कहल जाइ छै
हँ हँ किया ने बुझतै
जिनका निमंत्रण देल जाय छनि नोत खााय के लेल हुनका नीत नोथारी कहल जाइ छै
तहन तऽ एहिमे विशेष कऽ के तरुआ तीमनक के बहुत बेसी होयइत हय
हँ तीमन तरकारी में तरुआ के बहुत साग के महानता छै दही मिठाई सेहो रहल
ओना एक एकटा चीज के वहाँ तरुआ के कतेक प्रकार होयइते से कनि हमरा बताउ
तरुआ तऽ बहुत प्रकारके होइए आलूके तरुआ कदीमाके तरुआ कोबीके तरुआ परोरके तरुआ तकर बादसँ कटहरके तरुआ कटहरके बोर तिलकोराके तरुआ बहुत तरहक तरुआ होइया पतथर चूड़ाक तरुआ कंचन पातक तरूआ ओ
की होइ छै हमरा नहि बुझलहुं
एकटा होइ छै कंचन पाार पत्थर चूड़े जकाँ रहै छै बाड़ी मे रहै छै ओकर नीला रंग के फूल होइ छै और बड सुदर लगे छै कनि पात जे होय छै से मोटगर होय छै तें बड सुदर लगे छै खााय में अपना सब ओतऽ तऽ जमैना गाछक पात जे होइया पानी के जमीन गरै छी ने हँ जमीना गाछक पात जे हो या तकरो तरुआ बड सुदर बने छै तरुआके तऽ अन्ते नहि छै बहुत तरहक तरुआ बनैया सेहो कथी में बनायल जाय छै तऽ चाउ के फुलाल जाय छै मोटका चाउर अपना सब ओतय उपजे छै गमकौआा
हूँ हू
पानि मे फुलायल जाय छै तहन ओकरा पीसल जाय छै पीसला के के बाद ओहिमे हरद नून मिलाक तरलहुं ओ एतेक कुरकुर होइ छै जे कुरकुर में मजा आबि जाय छै
हँ अहाँकेँ तऽ तरुआ बला हम नीक लगैए
हम तरुआके बहुत प्रेमी आदमी छी हमरा तऽ किछु नहि भेटय दालि भात तरुआ भेट जाय एकदम मन प्रसन्न भए जाया ना नेबो चाही ने अचार चाही
सबसे बेसी आलू के तरुआ नीक लगैया अहाँके
आलू आ कदीमा बड सुन्दर लगैया हमरा बड सुन्दर लगैया
हँ
आर एखन एखन आइ तऽ की कहू आइ गर्मी तऽ छलै हा लेकिन गर्मी फेरा बावजूदो आइ हमरा एकठाम नोत छलए गेलहुँ नोत खाय लए नोत मे बढ़िया जकाँ आयोजन छलैया भात दालि तरकारी तरुआ पापड़ भाटा दौरी आ कोबी के तऽ कोबी के तरुआ तिलकोरा के तरुआ आलू के तरुआ कदीमा के तरुआ तकर बाद हमरा ओहिमे मिठाई छलए दही छले ए जर्दा गछपक्कू आम छलै से दसटा दऽ देलखिन नहि भेल खायल पाँचेटा खेलहुॅं
लेकिन जखन लोग भोज खाय लए जाइ छै। जखन लोग भोज खा ले जाय छै। तहन तऽ ओ अहाँके नहियो खायल होय छै। तैयो
खेलियै लेकिन मोन एकदम प्रसन्न भऽ गेल। आओर से जे एलियै खा कऽ से एखन धरि हम खेनाइ कहाँ खेलियै, एखन धरि ओहिसँ मोन भरल छै।
हँ तऽ भोज खेनाइ खेलाक बाद ओनाहु लोकके मोन भरि जाइ छै।
ई के विदा भेलियै तऽ हमरा कहलखिन की जे? हँ, की कहू अहाँके तऽ हम बजा कऽ कष्ट दऽ देलहुँ। हँ, मने मने सोचलहुँ, आखिरो पा। बजा कऽ खुएलथि हँ, तऽ कष्ट की देलथि? तऽ हम कहलियनि, एहन कष्ट हमरा रोज। देल करू, हम रोजे आबि गेल करब।
पता आओर की, भोज भात वाला मे कष्ट के की बात!
हँ तऽ
ओ नहि, अहाँ गाममे गाममे रहै छी, तैँ अहाँके भोज पड़लै।
दही जमेने रहथिन मटकुरी मे मटकुरी छोट होइ छै। ओ छलय अथरा अथरा होइ छै, पैघ हँ। अथरा होइ छै माटिके बर्तन भेलै, जाहिमे दही जमायल जाइत छै लगभग। दू तीन किलोसँ बेसी आ ओकरा जमा कर जमा केऽ ओ फ्रिज में राख देलखिन ओ फ्रिज मे एकदम भऽ गेलै, ओ शानदार जमि गेलै, कड़कगर भऽ गेलै। कड़कगर भेलाक बाद ओ जे कटै छलखिन हे, दही कटना से। एकोरतीयो ढेपा एम्हर उम्हर नहि होइ छलै, ओहिना के ओहिना रहै छलै।
अच्छा, एहू तरीकासँ जमायल जाइ छै ने।
हँ, ओ दही छलै, हमरा मोन अति प्रसन्न भऽ गेल।
ठंडा मौसममे लोक जे दही जमबै छै, से ओतेक नहि होइ छै। हँ, कनि लेटसँ होइ छै, ताहि लेल की करैके चाही जे जल्दी भऽ जाय?
ठंडामे दही जल्दी नहि जमैत रहै छै, ओकर कारण की? कारण की छै। तऽ बर्तन जल्दी ठंडा देय छै। त बर्तन के जल्दी ठंडा नहि हुए देबाक के चाही तऽ एकटा हम की करै छी कम्बल लऽ ले छी ओहि कम्बल मे। कम्बल के ऊप ऊपर पहिने बर्तन के राख देलहु बर्तन के ब बर्तनके रखलाक बाद ओकरा झाँपि देलहुँ। आओर झाँपलाक बाद ओकरा पूरा कम्बल ओढ़ा कऽ लपेट देलहुँ। जामन जहन दऽ दै छी तहन जोरन
हँ
ओकरा लपेटि देलँयौ ओकरा छोड़ि देलँयौ ओ की होइ छै तऽ गरमाहट बहुत देर तक रहै छै ने तऽ दही जम जाई छै हँ गर्मी मे ईसब तरहके दिक्कत छै गर्मी मे जल्दी जम जाई छै
गरमीमे तऽ ओनाहु दूध अहाँके बाहरो राखल रहत तऽ फाटि जाई छै।
हँ
आ फटलो दूध के पनीर होइ छै। ना
पनीर हँ फटलो दूध के पनीर बनै छै आर अपना सब एतऽ तना हमरा सभ ओतऽ तऽ पनीर आ मार्केटसँ के कीनक एतै बाजार मे बाजारे वालामे पनीर रहै छै। तऽ ओहन तऽ नहि रहै छै। घरेलू दूध के जे पनीर होय छै ओकर तऽ आह मजा आबि जाय छै पनीर बनबै छथिन शिमला मिर्च दऽ कऽ हमर माँ बड्ड सुन्दर बनबै छथिन
अच्छे
हँ शिमला मिर्च के मिक्स वेज बनेलहुं पनीर दऽ क एक नम्बर बने छै ओहि संगे रोटी आ रोटी संगे देशी घी लगा दय छथिन अपन महींसक दूधक आ छाली निकाल के घी बनेने रहे छथिन से बड गमकैत रहे छै
हमरा तऽ सबसे सुंन्दर लगेया मशरूम के तरकारी
मशरूम शहर में तऽ बहुत आसानी से भेट जाय छै गाम में भेटनाइये कनी कठिन रहै छै छै हालाँकि आब जे देखलिये आधुनिक तकनीकी सॅं फसल कयल जा रहल छै ताहिमे मधुबनी दरभंगा मे आब सेहो थऽ मशरूम के फसल शुरू भऽ गेलैया तऽ आब एतहु बहुत दिक्कत नहि छै भेट जाइत छै आब
हू लेकिन तैयौ गरमी बड
आइ आम लेकिन बहुत सुन्दर छलैया अहाँ जे खेबै तऽ हम दू चारिटा पठा देब अहाँके
हँ हँ जरूर
हँ गछपक्कू छै सबटा गाछेमे पाकि गेलै घर मे जे पके छै ने ओकर स्वाद आ गछपक्कू में बड अंतर छै स्वाद में
बड्ड अन्तर छै हँ बहुत अन्तर छै
रहै छै प्रसन्न भऽ जायत खाईते देरी
गछपक्कू के घर मे जे राखि देबे तऽ ओ कनि सरियो जाय छै आ गाछ मे जे पाकत तऽ ओ अपने हिसाबसँ पकै छै तहन आ तहने ओ खसबो करै छै
हँ गछपक्कू आम बहुत सुन्दर रहै छै खायमे आर आइ काल्हि एकटा चीज आओर छै अपन जे कलम अइ ने जतय आम फड़ैय ओ बगल मे रास्ता छै रस्ता दिस जे ठार छै से ओहि महक पाकल आम सबटा रोड पर कखनो काल के